की हाल चाल छै।
ठीक छै चलि रहल छै।
प्रोग्राम।
ठीक रहल बढ़िआं खूब खूब बढ़िआं रहल। ओ अपन। बताबियौ।
ईसभ केलियै रहए हमरा तऽ बड़ा नीक लागल गेलहुँ तऽ।
हँ।
ह बड़ा बढ़िआ हो। पलो रहै।
हँ हँ।
अहाँके किछ नीक लागल।
पहले तऽ अत से जे निकललहु। अस से निकललहु तऽ। सब आदमी साथमे रहियै तऽ मन मोन कनिटा लागलै। ओ त अ सब आ। आदमी अगर पूरा ग्रुप अगर रहे छै तऽ ओ नीक नीक लगते छै।
हँ हँ।
तऽ सब आदमी साथमे रहिे ह तऽ अपना ह से खेल त अपना अठारह घंटा बीस घंटा लागले लेकिन ओकर कोनो अथी नहि पड़लै फर्क नहि। पड़लै एहि दुआरे की। ह नीक नीक रहै। दिल्ली। पहुँचलहुँं तब ओतयसँ फेर अपना सब अपना सब जे ऑटो जे लेलियै रहे। तौल एलियै तब ओतयसँ जब पहुँचलियै होटल।
रामानन्द भैया नहि करओ। तस नीक। ते उ खाना जे देलक रहे ह ट्रेन में।
ह ह। हू।
ओ तऽ गजबे के देलक रहे को लए लेलक। आ ओ खाायमे केहन लागै रहए नीक लागल रहए अहाँके। ओ खाली दालि मे पैनी रहे। रेलवा के खाना। बरा
अपना जब रहियै ने सभ आदमी रहियै तैं चलि गेलहुँ। उ नहि तऽ कोइ अकेल अकेला रहतियै ने तऽ ओ नहि चलैवला रहे हाँ।
ह बड़ा। खराब रहय। लेकिन बितानाइ त रहय भोजन। त किछु चाही।
वैह चीज छै कि यात्रा के बीचमे कुछ त चाही। सेह रहै।
पहुँचला के बाद होटल जायमे होटल खोजै मे बड़ा दिक्कत भेल। बड़ा साइड एरिया मे रहै।
हुं उं एरिया एकटा ओ।
बाहर रहै शहर से बाहर रहै।
हुं उं
कैब जे केलियै कैबो वला कहै कतय छै पता नहि।
हँ वैह चीज के ओकर ठीक से नहि रहै आइडिया।
हे
हुं उं हँ लेकिन एक चीज रहै व्यवस्था खुब बढ़ियां हे
हं व्यवस्था मे कोनो कमिए नहि रहै। हमरा‌ संग तऽ अथी भए गेल ने गड़बड़ भए गेल ने जहिना गेलौं त ओ मटन रहै। मौस जकरा कहै छियै त बीट मटन रहै। लिखल लिखल रहै बीट म टन हम बुझलियै गाँव से गेल रहिये कहलियै म मौसे हेतै। ते कोनो हेतै ते ओ हम लए लेलहुँ। जीवरान जी जिवरान रहै ओ कहलक कि
हुं
इ की खाय रहल छियै अहाँ, इ ते अथी वाला छियै मुस्लिम सब के लिए बनायल गेलैये।
ह्म्म।
खाय छियै। त उहाए हमरा बतेलक इ बला खाउ।
ह्म्म ई एक खाना मे ही इ इ जे जे रहय ने जे जे भी आइटम रहै। मतलब मटन ते पाँच तरहके
हँ बहुत टाइप के रहै।
हूं हूं हूं आ होटल के व्यवस्था भी बढ़िया रहे, रूम सब मे देखबे करलियए रहे। पूरा एकदम
चाय बनबे वाला जे रहे मशीन सब खूब चाय चाय पीलों चिनीके पुड़िया याद ये। नओ
हूँ हूँ।
चिन्नी तऽ हम खतम कए देलहु रहे।
हां, हां तऽ हमु सब वाएह नै कहलिये। अरे अपना सबके की छै। अपना सब जे कतउ जेतियै। तराव मे या कतहु भी घरो मे रहल छिये अपना सब। तऽ तीन टाइम चारि टाइम जे छैय चाय पीतै।
हाँ
से आदत छैय। हमरे की याद के अगर दू बेर चाय नै भेल।
हाँ
कै ओकर कहे बादो ओकर बाद हमरा भाए जाय छै दिक्कत।
हूँ माथामे दरद उठि जाय छैय।
उं उं माथा मे दरद तऽ बाद मे उठतै मतलब फुलेसे ने हेतै हं हं ह
हँ इहो
हेऽअ हीं हीं हां होशियार होय छैय हेऽअ एको एक ओ बेर अगर भाय छै चाय तऽ चलू ठीक। छै लेकिन अगर उ उ चीज अगर एको बेर नहि भेलै। ह उ चीज खुलासा है, मतलब उम्म दू बेर अगर ने हेैते ते खुलासा ने हे ते अगर एक के एक बेर भेलै ते खुलासा ने हेतै, लेकिन ए मथ तो मदद ने हैतै, लेकिन वाएह चीज छै त ओ तऽ अपन प हाथ के रहै। आ तै पर केरके देलियै उ दूध के अथी के एकदम हम्म।
आ नाश्तो मे दैय रहै जे चाय
ह्म्म-ह्म्म-ह्म्म।
आ उहो बड़ा बढ़ियाँ।
हम्म-हम्म-ह्म्म नाश्तामे स्नैक्स के साथ हाँ-हाँ-हाँ।
लेकिन एकटा गल ती भाय गेल की और जगह नै घुम पेलियै अपना सब, बड़ा जल्दी गेलियै, बड़ा जल्दी आब गेलियै।
हाँ उ, उ ओता दिल्ली में ऑफिस, ऑफिस भी चैल जाय के रहे। उ ऑफिस उम्म जाय लय ते उ सीनियर जे एलखिन रहै उ ते कहबे करलखिन रहै। लेकिन ने उ सर ना मना काय देलके। खिन नै-नै। नै ते अपना से अप अपना सब चलिये जेैतियै ऑफिस।
हाँ घुम फिर लेतीये।
हाँ उ ओते आ कनि दिनके बाद ते ओता से चेंजे भाय गेलै मैदान गड़ी से।
हाँ आब दोसर जगह चैल गेलै।
हाँ-हाँ ओते अ आसेपास मे बेसी दूरी मे ने इन जे जगह पर रहै ने जब अपन सबके ट्रेनिंग खतम भेल ते ओकरे ओकरे कनि दिनके बाद जे छै उ ऑफिस ओता से दोसर जगह भाय गेलै शी शिफ्ट।
औ
अपना सब घुम लेलियै, उम्म घुम लैतियै ते नीक नीक रहै। व्यवस्था सब खूब बढ़िया रहे रूम तूम के, रूम दू दू बेर तीन बेर ते साफे सफाई होयत रहे।
सुमन बाबू रहै। जकरा खायमे एकहख घंटा लागे रहे।
हां हां वेह वेह चीज छै वेह चीज छै वैट। एके बेरमे लागले उ उड़ै दौक थाली भरके आब मैडम गोस्साबै हे वहां पर। हमरा नै उठो छै, आबै हम की करबै जे थारी भरके लै लेलकै। आब ओकर थाली थोड़े ने थोड़े ने छीन के राएख देबै आब प्लेटमे ए।
सीनियर जुनियर की हेतै खाइमे तऽ अपन पेटके मोताबिक ने लोक खेतै यौ।
हां खेतै लेकिन लेकिन ओतय की होइ छै नै उ से उ सब जगह पर की होइ छै। की अहाँ पाँच बेर लिया कोई दिक्कत नै छै।
लेकिन धीरे धीरे लिहा।
लेलीया।
अ हिनका भेले फेर मिलतै की नै मिलतै एके बेर दए दियौ।
नै हैत। दए दियौ। तऽ ई सब ई सब समस्या छै ओ सब जगह पर ई सब चीज के देखय के छै। की कि केना कए कऽ आदमी आदमी रह रहल छै ए दुआरे कि कि अहाँ सहरसा से यात्रा कए कऽ दिल्ली एलियै ए ट्रेनिंग मे एक तऽ एकटा बढ़िया अथीके तरफ से छियै संस्थाके तरफ से तऽ मिला जुला कऽ उ ओहन टाइप के अहाँ अहाँ के व्यवहार होना चाही। लेकिन ओ जो ओ जना करैत तै। वैह चीज रहै। हुं की ओ ओ गड़बड़ वाला हिसाब रहे आ ओयमे त छोंक देलकै रहे ट्रेनिंग के लास्टे दिन ने भेल रहे उ वला उ बला। ओ अथीवला हाथ हाथ पीटैवला।
आ हँ हँ हँ ट्रेनिंगके लास्ट दिना।
लास्टे दिना
हां लास्टे दिना रहै। अहाँ अहुं त हेर कम नहि रहलियै ने यौ।
त हम
अहुं त नागिन डांस कैये लेलैथ। लेलियै ने।
हँ त ल उ त उ देखियौ ओ सब चलै छै, ओ भेलै, ऊ चललै उ चललै अहाँ गाना गाउ फेर हम सायरिये देलियै चलतै डांस करलियै चलतै उ सब चलतै, उसब मे कोइ दिक्
हां।
उ जे करलकै। उ नहि करैके उ कनिटा भए गेलै ठीक से हइट के
हां अलग भए गेलै ओ भए गेलै दिमाग अहांके कम ये ओहि टाइपके अहाँ
हुं उं। अहि दुआरे कि ओकर हेलो, हँसी के पात्र
हां।
हुं ओत बनि गेलै ओ हँसी के पात्र पर संजोग से हम चलि गेलियै रहियै बाथरूम तब ओ शुरू करलकै।
हां नहि त अहाँ इशारा कए दैतियै बीच्चेमे। हे रुकि जाउ।
रोकि देैतियै हम आ तखनिये हम रोकि देैतियै। उतऽ जब उम्हर से एलियै तऽ तब देखै छियै सब।
आधा-आधा भए गेलै रहए।
आधा नहि खतम भए गेलै रहए।
खतम भए गेलै रहे।
खतम भए गेलै रह। तब ने हमरा नहि पता चललै। अगर आधा पर डे तब तऽ कोनो बात नै रहे ख लागलै रहे नै।
औ
मेन मेन रहै कि की हम ब उम्म बाथरूम से निकलियै चैल गेलियै बाहर बाहर चल गेलियै रहे।
हां।
हुं हां।
तब अहाँ एलियै तऽ वीडियो मे देखलियै।
नै हम एलियै नै ते देखलियै सब के मथा पर हां त मैडम के मथा पर हाथ, ठीक छै?
हां।
अ बाकी जतेक टीम वला रहै उ सबटा हैस रहल छै।
हां।
तऽ हमरा नै समझमे एलै कि भाय किया एना मैडम के देखै मुंह सुक खल छै ई ठीक छै। किट टीम के नै बाकी सब आदमी हँस रहल छै की भेले भाय की भेले। की भेलै तब ई सबसे पुछलौ रहै तब अहाँ सब अहाँ सब बतेलियै की एना एना बात रहै।
हिल हिलै देलक लेक अमन बाबू खाइयो मे आ उहो मे नृत्य मे नृत्य एहन नृत्य केलक कि ओकरा याद राखत
ई तब सब याद राखते। सब। अब याद राखतै वैह चीज भेलै।
आर इम्हर यात्रा नै करब कत तो।
उम्म
जन विकासवला नहि लए जायत कतौ यौ
ओवला जन विकासवला तऽ पहले तऽ एई मे ई चीज छै। ई पहले तऽ काम जे छै उ ठीकसे भए जाय। बढ़ियाँ रुकतै।
अंऽ।
बारेमे छै कि कि माइन कऽ चलू कि कि एखन तऽ जे बात करबै पहले तऽ यात्रा के बारेमे पहले तऽ सब जे बढ़िआँसे चलि जाय कं। तब छै ओकर बादे बात करबै एहिका दुआरे की जे एखन तऽ माइन कऽ चलू कि ठीक नहि रहतै बात करनाय। चलू ठीक यै राखै छी तब
ठीके अइ राखू फेर करैत रहब।
ठीक ठीक।
ठीके।